हेलो
नमस्ते हेलो
नमस्ते
खाना उना खा लैछी अहाँके
अहाँके खाना खा लय छी बताबै छी हेलो
हां हमी - हमी खा लय छी और बताइये न वहाँके मौसम कैसे छी हम खाइ
मौसम
चलाई छै यहाँ काम खैले छी खस्सी के मिट रोटी खेले छी
अहाँके त बड़ा नीक नीक चीज खाइ छी
अहाँके की खेलिये है
अहाँके कानी चिकन रोटी छै ई छै अहाँके बताबै छी न का का करै छी हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कह छी हां अहाके त खाना बना लै छि बना लै छिय आहां आलू के सब्जी भिन्डी के सब्जी कोबी के सब्जी इहे सब बनाबै छी
अहाँके त खाना बना लै छी
हां अहाके बना देबाई छियै अहाँ का का बनाबै छियै
हम बना लै छियै चावल दालि सब्जी हर तरहके सब्जी बना लै छियै मीट मछली भी हम बना लै छियै अंडा भी बना लिय छी अंह् आओर बते छै ने आम के सीजन चल रहे छै तऽ आम खा रह छी अहाँके
आम तऽ खाइ छी बहुत खाइ छी आम बहुत अच्छा अच्छा आम खाइ छी मालदेव आम खाइछी आओर हैका बोलै छीै ने कोलपत आम खाइ छी आओर मालदेव आम इसभ बहुत आमके नाम ने पता छै नहि अहाँके बताईछी ने काँ का का खाइ छी आममे
हँ हम भी बहुत आम खाइ छी इधर हम खाइ छी जारदा मालदेव किस भोग बम्बई सब ई सब आम खाइ छी मालद भी खाइ छी
बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा आम खाइ छि
हूं अहाँके बगीचामे आम के पौधा लगाबै छियै
की बोलै छिअई हँ लगाय छी ने आम के पौधा लगाबै छियै केला के पौधा लगाबै छियै आ कटहल के पौधा लगाबै छियै इ सब चज सब्जी मे लगाबे छी आ भंटा कोभी आलू बैंगन ई सब लगाबे छी अहाँ के बताबै छी ने क का लगाबै छी
ह हम भी बहुत अनेक अनेक के पौ अनेक अनेक प्रकारके पौधे लगबै छी
तरा बताबै छीियै ने कोन कोन लगाबै छीयै
आम लीची कटहल अर हमर रोज पपीता केेला ई सब लगबै छि हम
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज लगाबै छी अहाँके घूमे उमेके प्लान बनाबै छियै कहीं
हँ सोचै छियै घूमने का सोचै छियै ई कश्मीर से घूम क आय छी
कश्मीर से घूम क आबै छी
हँ
आओर अब कहाँ प्लान बनाबै छी घूमय जायके
काश्मीर गोआ शिमला मनाली यह सब सोचै छियै घूमने घूम क आ जाइ छै
आ फैमिली के साथ सोचै छिय कि नहि जायके
हँ परिवारके साथ भी हम जाइ छियै
परिवार के साथ जाइ छी न तऽ ई कहाँ कहाँ बोले छी ने कोन मन्दिर बोलै छी आ केदारनाथ जाइ छी न वहाँ पे फैमिली के साथे अच्छा लागै छै
हँ चलै छी ह आओर बतै छी ने अहाँके माताजी पिताजी सभ नीक छियै
अहाँके तऽ माता पिताजी नीक छैिय अहाँके बताबै छियै
हँ हमराभी नीक छै
हमरो भी निक छै
आओ बबै छी पढ़ाइ लिखाइ अहाँके सभ नीक चलै छ
छी अहाँके बताबै छियै
हँ हमरा भी सभ नीक चलै छै नीकसँ चलै छी आम पै छै बारहवीं कक्षा मे अहाँके किस कक्षा मे पढ़ै छै
अहाँके तो अहाँके ज्यादा कक्षामे पढय छियै हम तो पढ़य छियै नौवी कक्षा मे
चलिय छी हँ बताै छिय ने
अहाँके कोन कोन सब्जेक्ट अच्छा लागै छी
हमरा लागै छै हिन्दी इतिहास ईसभ पहल काफी नीक लगै छै
अहाँके भी इहसभ नीक लागै छै
किताब प काफी नीक लगे छै कहानिय उसमे आओर भी नीक लगे छैियै इतिहास मे के जो इतिहास पढ़े छियै तऽ आओर भी जानने का मतलब उत्साह बढ़े छियै
बात छिय इच्छा बढ़ै छियै जानने का मतलब ईसभ सुनै छीयै तऽ बहुत मन करै छियै आओरो उसका कहानी सुनै छियै
हँ
आओर बताबै छियै
अहाँके कही घूमने जाइ छियै घरसँ बाहर
घर के बाहर जाइ छियै यहाँ पकड़ी जाइ छियै बतरौलिया जाइ छियै इह सब
चल हम कही चल छै मोतिहारी घूमे
अहाँके चलैत जेतै तऽ चलैत छियै
गर्मीके सीजन चलैत रहै छै वाटर पार्क चलै छै नहाने
आ कहै छियै ने कयौ चलय छी अ वाटर पार्क तऽ जाइ छी क सत्यारथ पार्कमे तऽ अभी न घूमै छियै लेकिन कभी मन त बनाइ छै घूमने जाइ छी
हँ अहाँगर चलबै तऽ हम भी चलबै
अहाँके आम के सीजन छियै तो आम खाइ छी कि नहि खाइ छी आमका आचार मतलब उखा खइ छै
हँ खाय छी काफी नीक लगै छियै
अहाँ के त मम्मी मम्मी छी तो बनाबै छी अचार कोन कोन सा अचार बनाबै छी
माताजी बहुत तरह तरहके अचार लगै छै आम का आँवले का निम्बू का मिर्च का ई सभ चीजके अचार लगै छै माताजी
हँ अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक लागैत छै ने
हँ औरत ई छै ने मतलब खेल कृित समयमे क्या क्या करै छै अहाँके खेल कुछ खेलैत छीही
खेलैत छियै ई खेलैत छै क्रिकेट खेलैत छियै फुटबॉल खेलैत छियै हॉकी कैरम बोर्ड आओर ऑनलाइन गेम खेलैत छीै फ्री फायर खेलैत छै इह सभ अहाँके बताबैत छियै ने
हँ हम भी खेलै छियै हम भी क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन हॉकी कबड्डी गुल्ली डंटा ईसभ खेलै छियै दोलाप्ती लुका छिपी
हँ ई सब तऽ आब बचपन मे अच्छा बहुत लागे छै लेकिन आब मने ने करै छी
आ अहांके सभ बच्चेसँ मोबाइलमे सभ घुसल छै कोनो खेल खेलबे नहि छै
हँ हँ सही बात कहै छै कियकि सब आजकल के लइका बच्चा सब बस मोबाइल में घुसल रहे छै तऽ सब पहिलका खेल खत्म त मोचकल छै
आओर बतै छी अ वहांके मतलब मौसम कैसे छियै गर्मी बहुत पड़ै छै वहाँ
पसम यहा के तऽ मौसम अच्छा छियै अभी तारा उग छैै अहाँके बताबै छियै ने कैसन मौसम छियै
हँ अभी तऽ नीक छीयै दुपहरमे लेकिन दुपहरमे बहुत रौदा उगै छै बहुत गर्मी पड़ै छै
अहाँके सुनयके एलै से अहाँके बड़ा ग
हँ बहुत गर्मी परै छै आओर बतै छै ने मौसम मतलब काज क चलै छियै सीजन खाजा खजूर ई सब भी खाइ छै कि न
अभी तो ना खाइ छै काहेकि कोन चढ़े वाला मिलै होइ छियै
उ न उपर चढ़ै होइ छै
अहाँके मतलब अहाँके कोइ चहरइ छियै तऽ बताउ अबै छै कि तो कहै छीय अहाँके
हँ ठीक छै
आओर तारके उ तारी पियै छियै
ह हम न पियै छी अहाँके पियै छियै का
हँ अहाँके तऽ कभी कभी पियै छै
हम त ना पिय छी आओर बातऽ ई छै ने ईगी उ कहइ छै
क्य की बोलय छी
इमरी उऊमरी खााय छिय अहाँके
इमली उमली तो खाइ छियै खाटा लागै छै उसमे का बोलै छियै ने जलजीरा मिला कऽ खाइ छी बहुत अच्छा लागै छै
हँ ह बताय छै ने फूल उऊल के पौधा उौधा लगाबै छी अहाँके
हँ अहाँके तऽ लगाबै छियै गेन्दाके फूल लगाबै छियै आओर छोटा छोटा लाल फूल लगाबै छियै ओ वहाँके नाम पता नहि छ ने तऽ आओर तुलसी लगाबै छियै ओ तऽ पूजा पाठमे अच्छा लागै छै
हँ अहाँके भी बहुत पौधा फूलके पौधा लगाबय छिय गुलाबके गेन्दाके अड़हुलके सभ चीज लगैत छी पनेरके फूल लगाबै छियै काफी नीक नीक पौधे लगाबै छियै हम
हँ बड़ा नीक नीक लागबै छी
चले छी अहाँ से बात कर के काफी नीक लगे छै
अह के भी बात करते नीक लागै छै
ठीक छै राखै छी